हइल
हेलो
हँ कहियौ की हाल समाचार
ठीक छय बढ़िआँ छय
की नाम भेल
हमर भेल निक्की पाठक सासुर तरफ से निक्की पाठक आऔर नैरा तरफ से मिश्रा आ घोर भेल उच्चैठ भगवती
आ आर घर उ्चैठाम अपन गाँव
अपन गाम भटसिमर
भटसीमीर सँ ऐल छी हमहूँ
अच्छा अहूँ भटसिमरे से छियै
हँ हमर अपन गाँव भटसिमरे भेल आओर हमर शादी भेल यै काको चुपका
ओ ओई बड़का भटसिमर सँ छियै
नै -नै हम भटसिमर सँ आगे कनि घर छै बलुआहा ओतऽसे
अच्छा -अच्छा
ह हँ
हँ केटे बौआ अइ
हमरा दूटा बौआ छै, एकटा बौआ एकटा बुच्ची
अच्छा ठीके अइ
की
ठीके अइ
हूँ
ह हमरो उएह छथिन बौआ बुच्ची
हुं
ह
अपन गाँव भटसिमर भेल ना हेलो हेलो हेलो हँ हँ हेलो
हू चाय भ
हूँ हूं चाइए पियै छियै।
अह
और कहू तऽ
और सब, सब ठीक सब बढ़ियां।
हुं-
और की सब खानाऽ पीना छलैयैऽ?
हमर बनल छलैयै आय दाइल, भात, सब्जी।
ओ-
हं, हमर नाम भेल ममता कुमारी चिन्हैहियै?
उहुं।
नय चिन्है छियै? हमहुँ तऽ ओना नहिएं चिन्है छीयै, नाम से तऽ नहिए चिन्हैत छी। आब पता नय सकल से चिन्हैत हैब कि नय चिन्हैत हैब?
ओ-
कत्त घर भेल अहाँके भरसिम्मरमे?
ओ उत्तरवाइ टोल नय छै।
हुं।
ओ तऽ क्यो दुर्गा स्थान- दुर्गा स्थान नय छै?
हुं-
अ नाम बाबा सभके तऽ छैन, ओ नाम छैन गरीब बाबा।
हुं- हुं- हुं -नय नाम से तऽ हुनका सब के नहियें चिन्हबैन। अहिं सब के चिन्हब त चिनहब बांकी हुनका हमहु सब भटसिम्मैर, खूब जादा जा-जाइ छलियै। पहिले पढ़य टाइमे।
तऽ अहाँसभ ओय ट भटसिम्मैर जाइत हेबै। आ हमर सभके दोसर भटसिम्मैर छै। हाइ इसकुल गेल छियै? दुर्गा जी नीलमे नथमे?
हँ ओतऽ तऽ बैनिते छैऽ, एत् एगो तक
आ एकटा और आगा बनै छे एकटा और आगाँ। एकटा बनै छै चौक पर से नय, ओ भटसिमर हमर सब के नर अय। हाई इसकुल जा - गेल छियै?
हँ -हँ-
हँ, हाइये स्कूल के रास्ता में छै।
तऽ ओ तऽ मलहनमा भऽ गेलै तऽ।
हँ, ओ है मघनमा। मलहनमा स पहिले हमरा सभके घर छै।
ओ, तुलसी सीमार के जे घर छै। छै, चिन्हैत छीयै? ओत्तय यै ओकरे ओकरे घर लग यै कि ओय स आगे?
हँ, हुनकर सभके कनि अन्दर में छै, हमर सभके स्टार्टिंगे में छै।
ओहो, हं, ओ सभ हम्मर सबके क्लासेमेट छै। हँ हँ।
ह-हेत्तय।
तय दुआरे। और कहियो अहाँ के की खाना भेल?
हमर खाना भेल छलै भात, दाएल, सब्जी, आलू के चटनी। टमाटर के चटनी।
हूँ।
हां। नै-नै छलियै गाँव मे, लेकिन एखन आएब गेल छियै ससुराल। कले दीदी बौअवा के मुंडन, तऽ ओय मे गेल छलियै। हां अपन नौ तारीक के एथिन।
चलु बढ़ियाँ यऽ। हमरा सबके तऽ लगे मे सासुर या लगे मे नैहरा या, दौड़ कऽ जाय छी, दौड़ कऽ आबै छी।
ओ।
हेया एबेर तऽ लेट भऽ गेल, तीन-चार महिना से नै गेलौहन एखन। ओना महीना दू महीना पे जाइते आबते रहै छियै।
ओ।
और कहु तऽ।
और सब सब ठीक बढ़ियाँ, उम्हर बारिश होय छै।
अय सुबह मे नै दुपहर मे खूब जोर बारिश आएल छै, लेकिन भेबे नै केलैया।
ओ। ओ एखन अकाली पैड़ गेल छै।
भिजा देलकै रोड पर के आ
ओ हां। पप्पा कॉल छा।
भेल छलैया।
ओ नै ए सब मे ओते कहाँ होय छै, नै होय छै।
दू-तीन दिन पहिले खूब भेल छलै तै के बाद फेर बन्द भेलै तऽ अभी तऽ नहिये भेलैया।
हुं मेघ तऽ हमेशा एहियो सब मे रहै छै, लेकिन पेएने नै होय छै।
पेएन होय छै, कतौ होय छै तऽ डुबाइये दे छै जतऽ नै होय छै तता तऽ सुखाइये देय
हुं साएह इम्हर छै सुखाइये दै छै।
ओ।
हां।
और बौअवा सब कता या?
बौअवा सब सुतल छै।
अभी एते लेट के।
हां। ओ हमर सबके इम्हर राएत मे लाइट नै छलैया नै, हां।
हां।
तऽ हां, तऽ सुबह स्कूल गेल छलै, स्कूल से एलैया तऽ सुतल छै।
हुं हमरो बौअवा सब अभी-अभी इसकुल से एलैया खाना खेलकैया। आब कनि खेलै लए।
हां। नै ई तऽ दूए बजे आब जाय छै, सुबहे जाय छै आठ साढ़े सात बजे।
हूँ।
हँ।
नैय नै तऽ इस्कुल मे डे छै भैर दिना इसकुले मे दस बजे गेल तऽ एके बेर चैर बजे शाम मे।
ओ अच्छा अथि वला मे सरकारी मे-
हँ।
हँ ओकर तऽ नियमे छै दस से चाइर।
हँ नै पहिले तैयो ठीक छेलै आब तऽ और लेट कऽ देलकै या पहिले तिने रहै छेल्लै।
अँ
आब तऽ सीधा छै चाइर।
हू
हमरो बौआ सब छेलै प्राइवेटे मे पड़हैत इएहे बेर छोड़ेबे केलियै ये इसकुल सरकारी प्राइवेट से। से की होय छेल्लै। बार बार इसकुल सरकारी ओतऽ सरकारी मे नामे काइट दै छेल्लै। इसकुल जे नै जाय छै तऽ आब नाम। कैट दै छ तऽ आब बार -बार लिखेबो नै करै छै आब कते प्रॉब्लम आ नहिहो लिखेबै सो- तऽ आगे जाकऽ फेर माइर‌ प्रॉब्लम कए फेर सरकारी इसकुलमे पढ़तै तबे आगे किछ हेतै।
हँ सब जे बनऽ के अइ तऽ वएह
उएहसँ बनत आ ई छै सरकारी नजदीक मे हेै आ प्राइवेट कनि दूरमे छै आब सरकारी मे- मास्टर तुरन्त ककरो भेजलक बच्चा नै एलेै।
आहाँ सबके डिहटोल ओतऽ नऽ?
कतऽ?
पोखैर पर जे छै ओतेै नऽ जाय छथिन?
नै तऽ हम उ तऽ हमर अपन गाँव भेलै ओतऽ थोड़बे रहेै छीयै हम तऽ अपन सास।
अच्छा सोसराल मे छियै ओ-
हँ तैय दुआरे अतऽ हमरा नजदीके मे हेै दूरेपर कनिए दूरमे।
हँ।
एय दुआरे। आहाँ के कते दिन भऽ गेल जुरला?
हम हम तऽ कैल्हे गेलियै।
कैल्हे
हँ कैल्हे स्टार्टिंग आइए केलियै कैल नै काहाँ?
ओ हमहुँ तऽ आय ये करबे केलियै। न फोन केनै बाल गे बाल बड़ा मुशकिल है लेकिन। एते आदी से बात केनाय।
ओ तऽ नम्बर रखने छियै सबके?
नम्बर मेंबर मे ग्रुप मेंबर मे देखलियै ये नम्बर सब।
हँ।
ग्रुप छै नऽ।
हँ अभि ओत ओते हम एखन चेक नै। केलियै ये पूरा।
हूँ।
ओ कहने रहियै एगो नम्बर भेज देै लेए तऽ नम्बर भेजलखिन हेँ। ओय सँ गप्प नै भेल आ नै उठेलकैये।
हुम्म। कॉल क क पहिले ओ बतबऽ पड़ै है न? ऑनलाइन छियै केने छियै, ओनाहियो डाइरेक्ट कॉलो नैय कऽ सकै छियै, फेर नैय उठेतै तऽ नैय हेतै।
अच्छा ऑनलाइन हेतै तबे?
हँ।
ओ।
तैई दुआरे। कतेक कॉल पुड़ल तऽ?
कॉल कहै छै बारऽ मिनट तक होइ छै।
बारहे मिनट तऽ कॉल लेकिन कैऽ टा कॉल एक दिन में करबाक छै? कते टास्क छै? सेहो छै ना।
टास तऽ लिखल रहै छै पाँच टा, लेकिन कॉल अहाँके एकटा कॉल बारह मिनट त केला के बाद फेर बीस मिनट तक गैपिंग रहऽ के चाही। तैइ के बाद फेर दोसर कॉल करबै, एखन तक तऽ कहाँ बारऽ तैइस में केबे केलिया एकतीसे भेलै यैऽ।
हुम्म।
हॅं।
रीतू सबके चन्है छै?
के?
रीतु आरती के?
माछीमैर के? हँ कनि मनि चिन्है छियै, ओतेक नीक जेकाँ नैय चिन्है छियै, हमरा सब स ओसब सीनियर छलखिन तैइ दुआरे। ओते नैय चिन्है छियै।
हमे सबके क्लास में छै।
ओ, नैय हमा सब स से दू किलास या तीन किलास आगे छेलै, अहाँ सब कते में इग्जाम देने छियै? टेंथ के?
टेन्ठ के चौदऽ में केने छियै।
ओ तब एक्के किलास, हमसब पन्द्रऽ में देने छीयै।
ह्म्म।
तैयो देखने छियै, ओतेक नीक जेकाँ नैय चिन्है छियै, बस चिन्है छियै।
ओ डीह टोऽ के त ओ रस्ता में घर छिये न कछ टोल में।
हँ-हँ, रोडे साइड में।
हुं।
मुँहे पर छेबे करै। तऽ क्लासमेट रहै छै तऽ कनि जादा रहै छै, ओना नैय रहल तऽ बस देखलौं बस भऽ गेलै।
से होइ छै।
हुम्म। हॅं अहाँ कते परहाई केने छीयै?
हँ, हम बी ए। बीए कऽ के छेड़ देलियै, हँ।
ह। हमरो सबके सैह छै।
ताहिके बाद की पढ़ाई -लिखाइ, घर- अँगना, बच्चा -बुच्चीमे लागू, कि पढ़ाइ लिखाइ हेतै।
हँ।
तै दुआरे नहि भेलै, कुछु नहि। जेना -ऐनाय बड़ मुश्किल भए जाइ छै, बच्चा आरके लऽ क जाउ, कत तो एग्जाम देलै जाऊ, तऽ ओतऽ जा, ओतऽ जऽ।
हू।
कोइ आदमी नहि रहल घरपर। ओहि दुआरे छुटि गेलै, बीचेमे।
कहाँ बाहर रहय छथिन।